हेलो की हाल बहिन
ठीक छियै बहिन अहाँबतबूअहाँ
ह आ हमहूँ ठीक छी अहाँ अपन बतबू बाल बच्चा कतऽ यए
हमर बाल बच्चा खेले छथिन
ओ तब आओर मालिक घरे मालिक घरे आर कि नहि
नहि मालिक नहि एयतै अभी तीन दिना
हँ दू तीन दिन ने यतऽ
नहि दू तीन दिन तऽ नहि आयत आ कि ओकरा जे छै ने
काम छै हँ हँ काम छै बाहर में आदमी के लोक के कुछ ने कुछ सबम आदमीे के काम नहि करतै तऽ केना चलतै पेट बतबू
ओकरे संग छथिन और सब एहिन बघू ओ अहाँ बनलियै आचार
आ नहि बहिन कहाँ बनेलहुँ अचार आयत तऽ कहलहुँ वह अपन मालिकके पाँच किलो आम लेने आबे ले एहन भेलै बहिन अबरी कि नहि एगो तिलौरी भेल ने चरौरी भेल ने चिप्स भेल किछ कही ने भेले इ सब चीज जाने छै बहिन असगर के नहि ने छै इमे दू आदमी तीन आदमी ने मिल कऽ बनेबै ने तनिटा मोनो लागत बुझलियै असगर दुआारे नहि बनलै आ कहलियै मालिकके फोन केलियै बुझलियै हँ कहलीयै कि पाँचो किलो आम कटा हऽ लेनै आबो आचार बनबै देखियौ बहिन देखियौ बहिन लाबै छै कि नहि अहाँ बनेलियै बहिन
नहि बहिन हममे नहि बनेलियै हमर जे एगो सखी छथिन
हँ
ओ बड़् सुन्दर बनबै छथि
हँ हँ ओ ओ तऽ बड़ा स्वादिष्ट लागे छै बहिन
हँ बड सुन्दर कुर्चा बनबै छथिन
ओ तऽ कहल एऽ किया नहि ओकरे अहाँ देतियै कीन के कहतए हमरो हिस्सा बनाबू नहि तऽ यहाँ बनेने छियै ओहिसँ हमरा तनिटा दिअ जानै छियै बहिन एगो गप कहै छै कि अचार नहि लेना देना चाही लोग आब मोबाइल के जमाना
ई बात तो सही कहलो हमरो सासआर बोले छथ
हँ कहै छै अचार नहि दी केकरो नहि अचार ली एहि से खऽ रिश्ता मे खटास होइ छै एक चीज जानै छियै बहीन
की बहिन
ई चीज हम गौर केलो हि ने इ चीज हे छै पहिले ते नहि मान नहि जाने रहिये तऽ नहि बुझै रहियऽ लेकिन ई चीज हय छै अचार कभी भी नहरा नैहरा सासुर से तऽ आरो नैहरा तऽ आओर नहि लाबू
आ बहिन हम एऽ लाय छी लाय छीयै हम एतौ
अपने बना ले बहिन अच्छा देखै छियै हमरे लाबै छै ने लाबै छथिन लाबै छथिन आम तऽ बनायब ने बहिन नीक नीक बनत ने तब अहूँके देब नीक नहि बनत
ठीक कहलहु अरे की कहब हमे तऽ नहि आर सोचै छथिन कि जय मार् एस
हँ एक दिना जतियै मारट बुझलियै अहो ऐतियै र हमहु ऐतिये र दुनू आदमी मिल क तब ने चय अर बहीन ओतऽ मसल्लो भेटै छै अचार मे दै वला मह बाजार मे
हँ ईह बात
लेबे ने ओते बगल मे मसल्लो भेटैत रहे जे सब मसला लए लिह प प भैर
ओहि बात तऽ सही कहलहु अहाँ
ह हँ देखियौ रौद के कोइ ठीक नहि छै कखनी बरसात गिर जायत कोइ ठीक नहि के पता नहि एऽ दुआरे चीपस जरूरी नहि बनेलहू कमसँ कम एगो अचारो बना लिए जे भरि साल कम सॅं कम क शुचरूप कछो होइ छै नीक नहर हैइ छै आ चार एहन चीज छै बहिन कुछो संख्या लेबे तऽ नीके लागत भूख लागल रहत न ने तऽ रोटियो आंचार नीक लागे छै नहि लागै छै
तऽ हमर मालिक तऽ खूब खाइ छै
हँ आ तब तऽ अँचार पठा जानै छ बहीन तऽ ओ कुच्चे वला बढ़िआँ होइ छै ई वला नहि फक्कावला नहि
की करब बहिन सोच सोचिये जायल आब की दिन निकले जाइ छै
ह उएह अहाँ सखी लू जैतिहे ने केना बनबै छै
चलू ने एक दिन मार्केट ले लेब
हँ चलू एक दिना हमे जेड जहाँ हि दिना यहाँ जायब ने ओहि दिना हमरो फोन करब हमहुँ ओहि दिना ओते पहुँचब दुनू गरे सोन्गे ले लैब बुझलियै
ले लेब हमलोग मिल करके
देखियौ पाँचो किलो बना ले अपना सामनेमे जानै छी मेहीं मेहं कटा लेबै भरतती के पतला पतला रहत ने नहि आइ काल्ह ओते खट्टा लोक खाय छै वही जानै छै जे हँ लेत बड़का बड़का फक्का फेक देत बच्चा सब इएह दुआरे अपना सामनेमे छोट छोट कटेबै बुझलियै छोट छोट काटते ने तऽ मिलल रहते मसाला मे एक दिन चलू आ जाने छै बा आइ ते एने हमरा दिसन बड्ड रौद रहे आ ते केहनो अचार रहतीये ने सुख जेत
सूख देती है
हँ आ बहिन यहे ने
नहि हमरा कने तऽ नहि रहय ओते मगर गर्मी तऽ छलै लेकिन लेकिन हमरा कने खाली धूप जाइ छै
हँ नहि हमरा दिसन तऽ आब बड्ड रहए बहिन गर्मी ओतबे यए ओहो अखनी जे बर्तन आर धोलहु भानस घरमे जे कुछ कुछ काज कयलहुँ बाह पसेना से तऽ हालत खराब भए गेलै लेकिन कनिटा लाइन रहै छै बहिन
यही सब होइ छै
हँ तनिटा लाइन छै तऽ ओहिस राहत होय छै बाल बच्चास सब बढ़िआं यए ने
हँ बहिन बाल बच्चा तऽ बढ़ियां छै बदमासी कनिटा करे छै छै गर्मी मे औरो दिमाग खराब कर दै छै
छै तऽ बहिन बदमाशी करबे ने करत अइ नहि दाई अइयै बहिन ई नहि कहियौ छोट पैघ बच्चा के जा तक बच्चा नबोधिया ने ताए तैक जब बच्चा बुझै बला भए जायत हँ बहिन ओतने बदमाशी कि करबै हमे यहां तऽ नहिए ने करबै बहिन बदमाशी आ बच्चा छै तऽ बच्चा करलक की करबै
तखनी खुना बोललियै कि टीवी बंन्द करू आ जाउ अहाँ सब खेलै ला
काल्हि कऽ बहिन आइग बना देत कहियो मोनो हेयत बहिन सभसँ गप करि तनीटा सखी आरसँ तक उहै ने कान तर मे लेले नहि जायत
एकदम गरम क देतैन गेम डाउनलोड करै छथिन ई करे छथिन उ करै छथिन
हँ ओ र गेम यर जे खेले छै गर गर गर ग ओहि में बेसी पावर क लाग ल छै कि एहि दुआरे मोबाइल के देलक ह
कनटा छै खराब
ओ आइ आ मोबाइलो नहि टिकै छै बहिन
चार साल तऽ होलै हमरा फोनके तैयो नहि टिके छै
हँ नहि टिकै छै मोबाइल कि करबै बहिन आदमी लोकके सब कुछ लय के चलय पड़े छै ने अपना आर के मिडिल क्लास के आदमी छिये सबकुछ देखते हुएै हं मोबाइलो बहिन कम सम मे दै छै दस हजार पंन्द्रह हजार से नीचा मे मोबाइल दै छै
नहि
त दस हजार से नीचामे मोबाइले नहि दै छै केतनो दस हजार कनिटा निक लियौ तऽ पन्द्रह त बीस चलि जायत अपना आरके बजटके अनुसार तऽ दस बारह पन्द्रह तक लए लै छियै लए लेब बहिन केहनो करि कऽ
लए लेबै की करबै बड्ड फोन क दि
कहिनो करिके वहीं न लए लेब मोबाइल रहे छै त बहुत बात रहे छै अखन इहै मोबाइल रहे तब ने यहां स सएह हाल चाल भए गेलै गपशप
तऽ मोबाइल लै छथिन आ ओपरस थोरा पाई के थोरा दिक्कत छै अभी
हं हं
तऽ की करब बहिन हम पूछै छी अहाँके कार्य के आब काज भेटलै
हँ बहिन हमरो भेटल ही न
भेटलै ने हँ बहिन हमे तऽ कर लेलियै करै छियै बड सुन्दर काज छै
बड़ सुंदर काज छै बहिन भने जुड़ गेलियै अहूँ हमुँ जुड़लौं हमरो सखिये बहिन सब कहलकै सखिये बहिन सब कहलकै ने तऽ खोललियै बहिन लेकिन ठीके कहलियै अहाँ टाका जे होइ छै पाइ जे होइ छै अहाँके एको पैसा नै रखत टोटल पाय जोड़ि क दए देय छै बुझलियै
हँ टोटल दैए दै छै हमरा तऽ देलकै ही न
हमरो किछु आयल छै बहिन बुझलियै हमरो
हीं कि बड सुन्दर सुन्दर काज दै छै
नहि बहिन एहिमेसँ नहि हटब एहिमेसँ जुड़ले रहब बुझलियै मोबाइल लाऐ लिअ कहिनो लए लिअ किस्तें आर पर मोबाइल लए लिअ बहिन अ जुड़ले रह जुड़ल रहबे न त अपना आर कहियो काल ग प भए जेत्तै कामो हेते दू पैसा कमेबो कर
अपना सब के की छै भैर दिन के काम कैर लेलियै रहाय मोबाइल मे इल देख रिल स त बढ़ियां छै ई
बहुत नीक बहुत नीक उसभ की होइ छै उसब कुछो ने उसभ देखै से हमरा यहाँके थोड़े फेदा है ज जकर रील्स ओकरे ने फायदा ह यहाँ बेकार समय पास
सही बोलय छैथ
हुं कोनो फायदा नय अपना ई मे गपो भए गेलेब बहि दुःख सुख भए गेलै आ गपशप भए गेलै मूडो फ्री भए गेलै मनो हल्लुक भए गेलै गप्पो भए गेलै की
चलु बहिन कर लियौ जल्दी जल्दी काज
हँ करे छियै बहिन इएह ने छै मोबाइले तनिटा धोखा और दए देलक
वहि छै हमरा त फोने बड धोखा देय छै बहीन सुबह से हम परेशान थीन खराब छथिन अपने अप आन होय अपने अफ हो छै अपने अन होइ छैने अफ
हँ नहि बहिन केहनो केहनो एगो यहाँ लए लियौ तब ने हमरा फेर आहाँ हमरा त गपशप हेतै कहियो क काल जे हाल चाल होय छै गप सप होइ छै दुःख सुख जे गप करै छियै बहिन केना हेतै कहिनो लए लेब बहीन लोनो औरपर
की करब हम परेशान छी
आप तब ओएह ने कहहु आओर सब ठीक छै आओर सब बाबूआ ठीके छै नुनु आ ठीके छै खेलै छै बहिन साझ के बेर छै बड बड गर्मी रहे एने बहिन बड गर्मी रहे हम मम्मी कहलकै मम्मी कनिटा खेलियौ जो रोड पर या बगले मे अपना कैम्पसे मे दुटा दूटा बच्चा बच्चा छै ने ओ मुड फ्री नहि हेै तऽ केना हेते कहु हं हँ तैंत कहलियै कि खेल लेय बाबू तनि देर फेर पढ़ै ले बैस ह ई सब बच्चा सबके इसकुल खुल गेलै बहिन बुझलियै
ओ हमर बच्चा के तऽ इसकुल बंन्द
आ अखनि बन्द या न आछ की हँ ओ तब तऽ घुम फिर आबु
जेब बहिन घुमै ल
हँ बड गर्मी छै बहिन अपना आरके ओते पााय छै जे एसी मे बैठ के जेबै एबै हँ ठीके छै बहिन आओर सब बढ़िआँ यऽ ने ठीके छै मोबाइल ठीक करबु बहिन तऽ फोन करब ठीक ठीक छै बहिन करब फेरो फोन ठीक छै राखू